हलो।
हैलो, हा जय झूलेलाल भेण।
जय झूलेलाल, जय झूलेलाल।
हा, ॿियो सभु ठीकु आ न।
सभु बढ़िया।
हा, अरे अॼु चवां पई, मुंहिंजे बाबूअ जो दिल हुयोस की तांजो खाई आयो हुयो तां वटां इहो पनीर जी भाॼी, शाही पनीर अउं नान त तैंखे ॾाढी वणी हसि, हा। त हुनजी बि दिल हुयसि की मम्मी बुआ जी ॾाढी मस्तु ठही हुई, त मां चयुम ठीकु आ पो मां पुछंदीमासि कीअं ठाही हईं। त पो साॻी ठाहे ॾींदीसौं, त तंहिं करे कई। मांउ त मां हाणे मंझंद जी भाॼी भाॼीअ जो टाइम अची थियो आ, त मां चयूम पुछी वठांस त पो अॻोपो थोरी घणी जेकी हुजे तयारी त गॾु गॾु कंदी वेंदमि हाणे तां ॿुधाईंदव त हहहह
हा हा, त पनीर घुराए वठजांइ पेहेरें।
अच्छा अच्छा हा, पनीर त हा पनीर असां घर में ई ठाहींदा आहियूं। हा, पनीर ठाहे रखियो आ, मां सुबुह जो ई ठाहे छॾियो तंहिं करे पनीर कि मां चमुम अॼु ठाहिणी आ भाॼी पो तव्हां खां पुछी करे पो वरी ठाहे छॾींदमि भाॼी ते पास्ता।
हा हा छोकी ऊओई आ न, ॾाढी सरल तई। कोई ज्यादा ऐॾी परेशानीअ न थई मिंट में ठही वेंदई, फटाफट।
अच्छा, हा उहो त आहे, पर वरी सभिनि जो ग्रेवी ठाहिण जो पंहिंजो पंहिंजो तरीक़ो हूंदो आ न। असां केहिड़े नमूने ता ठाहियूं, ठाहींदा त आहियूं। पर ॿारनि खे वरी जंहिंजे हथ जो सवादु वणी वञे, तहांजे हथ जो सवादु वणियो तस उ चए जो हुन बुआ जी ॾाढी बढ़िया ठाही हुई। अउं मस्तु पई लॻे भाॼी ॼणु खाइण में वणे पई क्रीमी क्रीमी पई लॻे, मां चयो छा त मां पुछंदीमसि बुआ खां भई कीअं ठाहतीं अई।
हल सुठो आ न पाण मुंहिंजे हथ जी वणिय्स मूंखे सुठो लॻो।
हा हा, हा न तांजे हथ हुत्ते जो त स्वादु सभिनि खे वणंदो ई आ, हाणे बुआ जन बि आयूं त उहे बि चवनि पयूं हा भई नी वोई हथ में सवादु आयों पपीअ जे हथ में चवांस्ती हा भई हुन जे हथ हथ में आहे स्वादु ख़ैर अहिड़ी ॻाल्हि न आहे भई सुठो ई नमूने ठहंदी तन। ॼण आलूअ जो पराठो बि ॼणु वणंदो आहे तव्हांजे हथ जो त ॼण खा त मा
हा हा हर केहिंजो तरीक़ो अलग अलग थी तो वञे न बस हथ हथ जो ई फ़र्क आह ॿियो छा हा।
दिल जो प्यार आ ॼण उहो प्यार बि मिली थो वञे हुनमें रोटीअ में त अञा स्वाद तो व ॾी वने न ॼण।
हा हा सही सही बिल्कुल सही ती चई। हा त ईअं कजऐं की केतिरन ॼणनि जी भाॼी ठाहिणी तई?
असां अ हाणे चारि ॼणा आहियूं न भई पापा थिया मां इहे थिया अउं थ्यो तांव्जो बांटरियो
अच्छा अच्छा चारि ॼणनि जी ठाहिणी तई न हा त अगरि वॾा बसर हुजई त ॿ खणजए अउं मी टियम हुजेई त टे बस्सर जीअं न लंबो लंबो कटे वढो आ रफ़ ली बिल्कुल हूअ कटे वठजए और हा त अगर ॿ वॾा बस्सर खणी ती त चार टमाटा खणजांइ सुठा। मीडियम हा मीडियम वारा उहे अलग कटे वठजए त हाणे पो कढ़ाई में हीअं कजंऐ दाल चीनी और हे लौंग थी विया कारा मिर्च थी विया इहे विझी करे हे बस्सर विझजांसीं वरी हलको सो हुन हे जीअं न हलाए करे जीअं प्याज जो हल्को ई कलर चेंज थे त पो हुन में टमाटा विझी छॾिजांसीं।
अच्छा
हा पो टमाटन सां गॾु ई मां काजू बि विझी छॾंदी आहियां हिक साओ मिर्च विझंदी आयसि। अउं थोड़ी सी मलाई विझी छॾदीं आहियां ओॾीमल ही
अच्छा मलाई भी ते मलह ही विझी छॾयो अच्छा हा
टमाटो ॻरी वञे पो ॻरी वेंदो आ त बंद करे छॾंदी आयसि हा टम पो हुनखे बंद करे छॾीस हा हा हा पंज मिंट सिज सिजणों जीअं न रखे छॾिबो आ तीअं करे छॾिजांसीं पो हा पो बस तंहिंखा पो बस हुनखे थधो थी वञे पो पीसजए न त त बिल्कुल वहंदई सॼी इहा ग्रेवी
त गरम त न पीसबो आ उ ॿाफ वांगे निकरंदो आ हिकदम सा फट फटाको ॾण छॾीन्दी आ ॾण मशीन भी हा
पो वरी हुनखे पीसे लाइजांय ॾाढा माण्हूं छाणंदा आहिन। अउं ॾाढा माण्हूं न बि छाणंदा आहिन मां वरी छा कंदी आहियां छाणें करे कंदी आहियां छो कि हुनमें लौंग वग़ैरह पवंदा आहिन न त मिक्सीअ में कहिड़ो दरदरोपन ईंदो आ हा या टमाटन जो बि हो न ॾिसंदी अई। छिलका
हा-हा निकिरी ता पवन उहे छिल्का अलग ता थी पवन।
सां हा वॾी छाणी हूंदई न स्टील जी हुनमें छाणें वठजए हा बस हा बस पो हुन में हेठां तईअ में देसी घी ऐं थोडो सो इहो अ पंहिंजो जेको रिफाइंड यूस कंदा आहियो जरासो उहो जरासो पो न विझी रिफाइंड त पो बटर विझी छॾिजए। देसी घी अउं बटर हा मखण जेको आ अमूल मखण ईंदो आ
हा हुन सां स्वाद सुठो ईंदो आ न भाॼीअ में त
उन खे हा बस तेज़ पत्ता विझी करे हुनमें हिकड़ो तेज़ पत्ता विझी करे सिधी हीअ ग्रेवी हल्क को सो हो कजए घी न निकरे हिनमें बस हलाईंदो रहो थोडो सो हा पो सुका मसाला जेका पांजा हूंदा ई आहिन। जेके डेली यूज़ में कयऊं ता हैड्र थी वई ॻाढ़ा मिर्च मिर्च थी विया धाणा थी विया सुका इहे विझी करे और पनीर विझी छॾजांसी कच्चो तर जांइस
अचछा, अच्छा, अच्छा हा-हा
हम्म बिना तरे विझी छॾजा हा-हा। और अगर तुंहिंजो पनीर सुठो ई तई त गरम हाणें ई ठाहींदीअ तूं त ताज़ो त पो त गरम पाणी में विझण जी ज़रूरत न आहे मां वरी बज़ारि ई घुराईंदी आहियां त हुनखे गरम पाणी में थोड़ी देर सोफ
अच्छा त अञा नरम थी बीहंदो सुठो थी बीहंदो बज़ारि त हूअं ई नरम बीह दोई आ
हा-हा बस हुन खे ढक ढकड़ ॾेई थोडी देर रखी छॾीस न उबाल अची वञे हल्को सो मथ ते ईय घी हलको हलको नज़र अचण लॻंदई बस पो थोडो सो ही हिक चम्मच हिय टमाटर सॉस हिक चम्मच विझंदी आयसि मां जेका इहा टमाटर जी हा-हा जेका न खाईंदा आहियूं बज़ारि ईंदी
हा हा हा
उहो विझी करे हा हा-हा मिक्स करे बस मथा कसूरी मेथी विझी छॾीस
अचछा ह हा न इहो त बढ़िया तरीक़ो ॿुधायाव सुठी नं ॿुधण सां ई ॼण सुठी थी लॻे खाएण में अञा ई वणंदी न भाॼी
हा हा हा छोकी वरी मुंहिंजी हीअ भेण वरी ॿुधाए पई। की चए पई मां मलाई पो विझंदी आहियां मां चयोम मां मलाई पहिरई विझी छॾंदी आहियां या अगर कुछ हुजे भी दाण दाण हा। हा त माखे खे लॻंदो आहे मलाई में बि अगर दाण दाण हूंदी त हु छणजी वेंदो न। पिसजी वेंदो आहे मिक्सीअ में त उहो सॼो छाणिजी बीहंदो।
हा इहा ॻाल्हि त सही कयव था असां बि मलाई पो ई विझंदा आहियूं छोकी शुरूअ खां ई ॿुधल आ छोकी मलाई हुन में सड़ंदी वेंदी आहे की भाॼी वाॼीअ सां गॾ त चवंदा आहियूं पो ई विझूं भाई
ट्रेकाइणो ना आहे न हे एॾो हलाइणो न आहे हुनखे छोकी पहिरीं बसर ऐं टमाटो भुनजी वयो न सुठे घीय में तो हु त फ्राई थी वियो न हाण ग्रेवी त हिय भुनियल ई थी न ग्रेवी हल्को सो बस हुनखे करे करे ऐं पो इह पनीर वग़ैरह पइजी अ ॾाढा माण्हू क्रीम जा जेका न ईंदा आहिन पाउच ईंदा तई उहे माण्हू विझंदा आहिन अध अध कोप त हा हा
हा
त अगर होटल वांगुरु बिल्कुल खपेव त उहो बि विझोसि।
हा पर घर में ई मल्हायूं सु ठी लॻिय पयूं हुनखे थोरो फेट त क्रीम वांङे ठही बीहंदि उहा बि। सुठी थीही बीहंदी आ हा हा हा असांजो खीर त सुठो आ बढ़िया आहे भई हा
हा त पो त बस ॿियो छा खपे, हम्म हम्म।
न न हूं त बढ़िया पो हाणे इनई नमूने सां ठाहे ॾींदीसासं। ॾिसासि वणेस ती। ऐं नान जो अटो छा तंहिं महिल ही ॻोए रखंदा आहियो की पहिरियुई ॻोहे रखंदा आहियो?
न न अगर गर्मी हुजे चाहे सिआरो हुजे गर्मीनि में खपई त ट्रे चार घंटा अटो ॻोहे छॾंदी कर पहिंरी अउ सियारे में त सुबुह जो ही जिअं मंझ मंझंनि जो ॿी अढाई बजे खाओ था त। हा छोकी जेतिरो वठंदव न अटो सुठो थी वेंदो उन में जीअं न खमीर उथंदो आ त उहो पो फूलजंदई सई सां नान सुठी थी बीहंदई अउ मुलायम।
अच्छा ईअं अच्छा पो ॻोइण में छा- छा विझो मैदो अउ ॿियो?
मां छा कंदी आहियां ॾाढा माण्हू मैदे जी ठाहींदा आहिनि मां वरी अधु अधु कंदी आहियां अधु अधु मैदो त अधु अटो।
अच्छा कणिक जो अटो विझंदा आहियो?
हा हा कणिक जो अटो अउ बस पो हुन में लूणु अउ थोरो सो खंड्र विझी छॾींदी आहियां खीर खणंदी आहियां हिकु कोप। हिकु कोप ॾही हुनखे मिक्स करे छॾींदी आयसि। हम्म हेन ॾही ओर खीर खे मिक्स गुनगुनो थधो फ्रिज न विझंजे थधे सां सॼो अटो उहो थी वेंदई। ख़राब थधो थधो खीर हा हा ह थधे थधे खीर खीर सां हो थी वेंदो आ न ॻोड़ा ॻोड़ा थी वेंदा सॼा हा त बस पो उन में हिक चम्मच बेकिंग सोडा विझजांसीं अउ चुटकी भर सोडा।
अच्छा इअ मिठी सोडा जेका थींदी आ।
हा अटे में ई विझी छॾजे म मथां मथां नज़र ईंदई न पो इहो खीर अउ ॾही जो मिश्र मिश्रण उन ऐ मथां विझंदीयां ऐं पो ॻोहींदीअस सुठो मिक्स करे। त ॾाढो सुठो थी वेंदई उन में घीहु अगर न बि विझ त बि हले छोकी पो त घिहु हणबो ही न अटे खे।
हा हा सही त
हम्म, हा मां वरी छा कंदी आहियां सिआरे में हॉटकेस में रखी छॾींदी आहियां।
अच्छा!
हा, बाक़ी गर्मियुनि में त ईअं ई पयो हूंदो आ।
हा- हा ओत गरम डोंगे में पो झट खमीर थो उथजी वञे न। पो त चवनि था उनमें गरमाश में ठवंदो आ न।
हा हा मुंहिंजे छोकिरे खे वरी अधु अधु इहो ही वणंदो तसि।
अच्छा हा असां बि निजे मैदे जी ठाहींदा आहियूं थोरी सी सूजी विझंदा आहियु। पाण ही खणी कणिक जो अटो मिलाईंदासीं भाई नए तरीक़े सां ठाहे ॾिस ॾिसन्दासी ॿियो छा न, हा।
कभी घर जी पिसियल तव्हां चकीअ तां पिसरायो था अटो।
हा हा पीसराईंदा आहियूं न चकीअ तां अटो। हा न न असां बि पीसराईंदा आहियूं चक्की
हा शहरन में हिते काथे त कोई हाणे कणक वठी करे पिसराए।
हा हा, चङो हलो दीदी मां रखांव थी, शायद उहो ऑनलाइन वारो आयो आ, कुछ वठणो आ, हा न। हा हा, हा चङो, जय झूलेलाल दीदी, हा।